हेलो नमस्कार
नमस्कार ठीक छी
हँ हँ ठीक छी तू ठीक छी
हँ लैग गेलौ कॉल
हँ लागि
केना लागलौ गे
लैग गेलै
कहलियो जे ए पटनाके रेलवे स्टेशनके बारेमे किछ कहिने
रेलवे स्टेशन क बारेमे की कहियौ रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशनसँ हमरा कुछ खास जाना-आना छै नै रेलवे स्टेशनके बारेमे नय कह सकैत छियौ तोहे ज्यादा यात्रा करै छै ट्रेन सं तऽ तोहे बता
नहि पटना के रेलवे स्टेशन माने जंक्शन छियै ने जंक्श जंक्शन चितै नमहर छै तें कहलियौ खनो-पीना बड़ नीक मिलै छै ओ तअ
रेलवे स्टेशनमें खाना
हँ एक बार ना हँ एक बेर हमे आयल रहिये हम आयल रहियै तोराऔरे थोड़ा-थोड़ा किछ खर खर आवै ह पटना दैए कऽ जाइत रहियै मतलब गोहाटी एतीयै न
ह
तऽ दरभंगासँ ट्रेन नहि मिल मिललै समस्तीपुरसँ टिकट नहि भेटलै तऽ हँ तऽ पटना दऽ के एलियै यैद हेतौ तोरा बौआ नहि रहै सिर्फ परी रहै हमर बुच्ची राहि खाली हँ हँ पाठक जी आल रहथिन
स्टेशन
आयल रहथिन फेर हँ असम जाय लए तऽ फेर हमसभ पाठके जी कहलखिन जे मतलब हमसभ ओतय से ड़ी लऽ के आयल रहियै भूख बहुत जोर लागल रहे त कहलकै जे पाठके जी कहलखिन जे एतह खाना खा लियौ ने सस्तो मिलैत छै आ नीको मिलैत छै
जे रेलवे स्टेशन से बाहर तऽ महावीर मन्दिर कोन ई कोन स्टेशन पाटलिपुत्रा स्टेशन
ओहे पर
हँ अच्छा बाहर स्टेशन के बाहरमे खाना जे होटेल सभ छै छोटा छोटा
हमरसभके राजधानी म टिकट रहै आ टिकट कान फॉर्म नहि भेलै एक नम्बर पर जाक वेटिंग लिस्ट मतलब अटकि गेलै कन्फर्म नइ भेलय
त की केलही
हमरासभक हँ हमरास दोसर ट्रेनमे टिकट लिअ पड़लै
अच्छा
ओ ट्रेनके नाम रहै कैपिटल एक्सप्रेस
एको रती याद नहि छै ई कहिया भेलै से
सच्चेमे याद नै छो
सचमे नै याद छै मतलब अ उ हमरा एकदमे नै याद छै जे ई सभ कहिया भेलइ र तू इ कहे छहिन जे पाठक जी गेल रहथिन त' त' हमरा पते हेतै न हम पटनामे हेबइ त
अंशु अंशुओ ओत्ते रहै छलि
पटनामे
हँ पटनामे सिर्फ परी रहै आओर हम आ ई रहथिन हँ मतलब
तऽ हम किया नै गेलियै हट स्टेशन हमहु जा सके छेलियै नै
बौआक बुखार आबि गेलहुँ तू आबै बला रहि तू किन बौआक बुखार भऽ गेलहूँ जाइक वजहसँ तू नै आइ पलहि
हमरा एको रत्ती मतलब कतबो मोन पारय छी हमरा एको रत्ती याद नहि छै
हँ अनसु आ पाठक जी बाइक स आयल रहथिन
तऽ हम साड़ी पहिरने रहियै त हमरा कहलखिन जे हम तऽ बुझलियै जे अहाँ सभ स्टेंडर्ड लोक छी लेकिन साड़िये पहिरने छियै हम कहलिए यौ ई नै बुझै छियै सासुर से एलियै मने हम सासुरेस गेल रहियै
ह नहि
हँ तऽ कहलखिन जे ओ से बात छै तऽ ई कहलखिन की जे भूख बहुत जोर लागल छै कतहु चलू बाहर खा कऽ आबै छी तऽ कहलखै महाराज बाहर कतअ जायब खााय लए एतय बहुत नीक खेनाइ भेटैत छै
हम ने किछ भेजने छलियौ तोरा खाना पीना
नहि
एना केना हेतै गै तू स्टेशन एबहि हम तोरा लेल किछु भेजबौ नै हमरा तऽ
अरे बौआ बीमार रहै बहुत
माँ सब नहि हेथिन
तब हमरो एतेक बहुते दिन भेलै ओतेक थोड़े ने याद छै
ह मतलब स्टेशन आदमी मिलै लेल जेतै तऽ खालिए हाथ जेतै गे किछो तऽ भेजबै बै
आओर साइद बिस्कुट सभ लए कऽ आयल हेब हेथिन कुरकुरे ई सभ लए कऽ आयल रहथिन
तऽ ओ लैए गेल हेथिन मतलब
तेहेमे हमरा तऽ यादे नहि छै एको रत्ती याद लाल दीदी एकबेर जाइ छलै
ह ट्रेनेसँ तऽ पहिले पहिल बेर लाल जाइ छलै तऽ फोन केने रहै जे आबै लए लेकिन माँ सभ गेल छलखिन बाबाधाम बुझलिहिन आ हम किछ प्रोब्लम रहै रहय घुटना मे किछ प्रोब्लम याद नहि छौ लेकिन किछु दिक्कत जरूर छेलै जेकि हम नहि जा पेलियै इहो नहि जा पैलखिन लाल दीदी के बहुत दुःख भऽ गेल छलै
एहि बातके बुरा लागि गेल रहै कहियै हम नहि जैब ई याद छै माँ सब बाबाधाम गेल रहथिन साावनके महीनामे लेकिन तोहर आना जाना हमरा एकोरत्ती याद नै ये हेतै उहै स्टार्टिंग मतलब शुरुआती समयके हेतै
नहि याद छै हमरो कोन हमरा लागैये की जे ई रहै शायद
हँ
दादाके बरखीमे हम शायद गेल रहियै मतलब एक्जैेक्ट याद नहि छै लेकिन अप्रीलके महीना रहै से याद छै जे कहलखि न पाठक जी जे अहाँके बहिनो आबय वला रहै लेकिन बड्ड उल्टी हुअ लागलै बौआके
हँ तऽ बौआ पहिले बीमार बहुत नहि रहै हमेशा ओकरा मतलब ओकर इम्यूनिटी बहुत कमजोर छलै हमेशा ओकरा किछु ने किछु देखैमे जहिया जाइयै गाँव मतलब शादीेये बियाह मे जाइयै कोनो अथी समारोहे मे जाइयै लेकिन हर बेर किछु ने किछु ओकरा भैये जाय बनदेबी के बियाह मे याद छौ तू तऽ रहबे नहि करहि एमहर साल मतलब बियाह होइया अंगना मे आ एक रहय तबियत खराब तऽ एकरा लऽ कऽ माँ बैसल हम कनी देर शादी माँ बैठलियै तऽ माँ बौआ लऽ कऽ बैसल आ फेर माँ आयल तऽ हम से सब
तकर बाद जनऊमे गेलियै तऽ एनाही नाक से खून जाय लगलै गाड़ी कऽ हमसभ
जनउमे तऽ इएह हमरा अपने देखखबे केलही
हँ तु गेलही तोरो बौआ सबके मोन नइ ख किछो भऽ गेल केना चइल गेलीये तकर बाद भेले बौआके नाक सँ खून जाय लगलै गर्मीसँ
हँ
तऽ फेर तुरते गाड़ी केलखिन आ हमसभ एतअ बेनीपुर मे फेरो बुच्ची सब ओहि पर बेसके हम सब अलो यो
हँ सब एबो न कायल रहथिन सब तोरा शादीम तोरा शादी मे देखबे केलिहि ओ हँ ओहि म करराब
एना ही भागली सभ कहे चैत छै नहि जाउ बच्चा लोकके नना काका गेल रहथिन याद छो
नहि हम तऽ
तू चलि एलिही माँ हम एलिये पपाक के बोखार लागल छलै बहुत बुझे पप्पा होशो मे नहि रहथिन एते बुखार जादा रहै हम माँ दरभंगा एलियै आ ओई पार सँ माँ दना कका गेलेलखत मे रहलियै हम सब दा
पहिले साझ क ट्रेन नइ चलै छलै एखनो चलैत हेतै ओहि ट्रेनसँ एलियै विजय चचा रातमे ऐलखिन आ अमित के डेरा पर रहलियै राइत म
आ रउतका माँ सब गेलखिन आ फेर हमसभ मतलब मोर्निंगो ताबे स बेरे
तू सब जोड़ हाट पहुँचबो नहि केल्हि वैसे पहिले हम पहुँच गेलये
हँ हँ याद परले जे सिखाक कहली तू सबके सिखाके बड मोन खराब भऽ गेल तब कि करि
ओतो रहते तऽ इलाजो गाँव मे देखबे केली किछो तऽ किछो
हू हू हू
अगे दस मिनट बात करयके छै कि बारह मिनट
दस मिनट एगारह मिनट बगारह मिनट दस मिनट तऽब होयवला छै एक आदमी से तऽ चारि गो कॉल ह एक आदमी से तऽ कहलकै ने जे चारि गो कॉल कॉअ लऽले नहि कहलके
चारि गो कॉल करबही ने तऽ उएह दस मिनट एगारह मिनटके ओहिसँ बेसी नहि
ठीक छै एगो अनुभव मुशकीए की
मीट सभ केना करबीई
जब क ललियऐ तऽ सब चीज क लेबै रोन
हँ बैटे
ठीक
हँ तऽ कह कहने छलै मीटिंग मे तऽ सब कहने रहथिन जे सब मीट सब अपने आप ही भऽ जेतै
ओ
चल ठीक छौ तऽ ई कॉल कट करब एखन
आँ
फेर अगिला कॉल करिहेँ दस मिनट भऽ गेलहु
एगारह मिनट हुअ दियौन ठीक छै ह
भऽ ए गेलै एगारह मिनट